आवाज नइ आ रहलै तोर जोर जोर से बोलअ न जी आब आरा है बोलियए क्या हाल छै अहाँ कैसन छै अरे आपक आवाज न अच्छीप अच्छी जगह जाइए न चेक क्या इयरफोन लगा से अच्छा हेलो जी हमसभ नीक छी अहाँ की करै छी
आहाँ के आवाज बड़ा धीरे धीरे आबे छै अहाँ जोर जोर से ना बोले छी हम त सुनाई ना देबै छै
अच्छा एक मिनट
जी हममे एक मिनट रूक जाइ छी अभियो तनि कट कटके हँ अब नीक अबैत छै न आबै छै अवाज
रउआ खाना खा ले
जी हम खाना खा लेने छी अहाँ खा लेने छी
हँ हँ हमहु खाइ लेल अहाँ खाना लेलिये
नहि हमराो खाना बनाबै नहि आबै छै अहाँके आबै छिय खाना बनाबै तऽ अहाँके अभी आवाजो न आबे छै कि हम अहाँके बता पाउ कुछो अहाँ कै न बढिया से जोर जोरसँ एक जैसन बोलै छी
आब आबै छै
आय
आवाज आबै छै हमर
आब आबै छै आहा केने छी ए न आबै छै अहाँके अबाज बाक तोड़ी क हमर पूरा बर्बाद हो जाइ छै अहाँके बात करै के से तऽ करू ने तऽ रहै छी हमरा नहि करयके छै हमरा दिक्कत हो जाइ छै तऽ हमरा
हँ बोलू
हमरा नहि आवाज आबै छै हम ना बोलै छी रहैत
हँ
हेलो हमर अवाज नइ जाइ रहै छी हेलो
आब आबै छै आब बोलू न
आ अहाँ बोलू की पूछैत छी
हम पूछै छी रौआ खाना खा लेलिये
हँ बना लेबै छी अहाँ बना लेबै छी
आँय
रौआ सबसे ज्यादा नीक कथि लागलै
हमरा सभसँदा नीक लागै छै भात दाइल सब्जी
आय अहाके आवाज न हमरा नहि आत रहे
हेलो
हँ अहाँके बनाबै बोलै छी तऽ अहाँके आवाजो आइत तब ने बोलब
नेटवर्क
त तऽ एनेके बतियाउ आहाँ किुछु करै छी कि ओइमें फेरो अपन चाल देखाबै छी अहाँ
कि बजै छी रउआ
देखू अहाँके आवाज न आबे छै बेमतलब के हमरो समय बर्बाद करै छी कि अहाँ अपनो समय बर्बाद करै छी अहाँसँ छोड़ि दू अहाँ से नहि होइ छै सुनका रहै दू
न हमर आबाज आबै छै
नहि ओ तऽ क देर अहाँ बोलै छियै फेरो दू मिनट बाद अहाँके आवाज नहि होइ छै रहैदू
ई मोबालमे कब
कोनो ने अहाँके कबहु कबहु कैसे आबाज आ जाइ छै मोबाइलमे प्रॉब्लम छै तऽ
आ
नहि अभियओ नहि आबै छै देख लीछ
अभी आबै छै
बाढ़ के पाँच मिनट मे आबै छै पाँंच मिनट मे जाइ छै अहाँके कैसे बचिया छै की बाढ़ क आ जाइ छै आवाज काबो ना आबै छै
राउरे अबाज ना आबे छै
हम बोलबे ना करै छी अहाँके आवाजे हमरा नहि सुनाय दे होै छै तऽ हम की बोलू अहाँ चलू रहै दु एन्ने आउ काटि देबै छी फोन एन्नऽ आउ नहि होइ छै अहाँसँना बतआइत छै रहे दु अपन अपन क लेम जेने से हमर से नहि होइ छै
हलो
ओ कथि सु न मोबाइल नहि खराब खिला न